नमस्कार हेलो
नमस्कार
जी नहि अहाँके
अहाँके समाचार सभ नीक छै
जी हमर हाल समाचार सब नीक छै अहाँके कहै छियै ने यहाँके समाचार सब नीक छियै
ह यहां के भी सब समाचार नीक छै
बस सम नीक रह जे चाहै छै आउ कहै छै आ खाना उना खा लेले छी
हँ खा लेल छियै अहाँके खा लेल छि
जी अभी एक खै ले छियै
की कहलिय
खैले छियै दाल खैले छियै चावल आ भिंडी के सब्जी खायले छियै अहाके
हम खैलीअ चावल दाल सब्जी घियुरा के सब्जी खेली ली यहाँ भिंडी के सब्जी खैली या अचार खलिय या
बारा अहाँके नीक नीक चीज खरीदे छियै
हू
वाह र जीत रहै छै ने
हँ बहुत ब चीज छियै
ह बस लजीज रहयके चाहै छी आर कहै छै ने ह
कहै छी अहाँके मौसम कहे छी बारिश होइ छै
जी यहाँ तऽ बड़ी बारिश होइ छै का कही यहाँ से दू चारि दिन पहिले तऽ नहि भेल छै लेकिन अब बड़ा होइ छियै अहाँके ओर होइ छियै
हँ इधरो मौसम खराब छै लगै छै बारिश होइ छै
हँ ऐसे ह होइ छियै एना ओ लगै छै एने लागे क छै यहाँ तऽ होइ छै बड़ी रौदा रौदा तऽ पहिले पड़ै छै अब तऽ बारिशे होइ छै खाली
हू आरले छी ने अहाँके पढ़ाई लिखाई सब नीक चलै छियै
जी यहाँ के तऽ पढ़ाई लिखाई सब नीक चलै छै अहाँ कहै छै ने अहाँके पढ़ाई लिखाई नीक चलै छियै
ह हमरो पढ़ाई लिखाई सब नीक चलै छै
बस नीक चले के चाही छी केना
ह
जी ने अहाँके खेल उल खेलै छियै
हू खेले छिये
एहिसे की खेल खेलै छियै
खेल मे खेलैत छी हम गुल्ली डंटा लूका छिपी क कबड्डी दोला पच क लूडो कैरम ई सब खेले छी ई
अहाँ के तऽ बड़ा नीक नीक चीज खेले छियै
ह अहाँके की छी खेलै छी
हमहुँ खेले छी हॉकी बेडमिंटन कैरम बोर्ड भॉलीबॉल लिडू दुोल प्ती औरो इ खेले छी क्रिकेट अ ओ अथि नहि रहै छै खब जीते खेले छियै भी खेले छियै आ छुआ छुत खेले छियै त इहे सब खेलै छियै बस ह
चलिये अहाँके भी बहुत नीक खेल खेलै छिय
जी इहके बड़ा नीक खेल खेलैत छियै आंओर कहै छै अहाँ से जे खेल बहिने करै छी ने
हँ हमहुँ खेलै छी
खेलने आ ह ग अहू के खेलले हो कहै छियै ई सब खेल लेकिन याद ने छियै बोले मे मने बोलना पले छियै लेकिन ई सब खेले छै अहो के आर हो छै ने अहाँके घर मे ए सी पंखा कूलर हम कथि कहै छीयै आब अहाँके घर मे ए सी पंखा फ्रिज कूलर छियै ई
नहि ईसभ कुछो छै ने
उ काहना छियै
ओ बिजनेस से काम चला लेबै छै
ह म रहै छै आ अभी पापतर छियै लाईन कटल छै तऽ नहि अबै छै ओ अभी आयल छीये ब
अहाँ गलेडीजी तऽ खेलै छी
की कह छैै
नहिही जीता
ई फोन चलू छी हँ लेढ़ी जितऽ लेढ़ी जित कहै छी आगे हेलो
बोैल छी
ब हँ खेल छी बड़ा नीक लागै छी लेहि जता खेलल ऊ जी खेले छै ओकरा बाद जेितना जीते छै ने ओकरा के पीस के माथा लगा लेबे छै ओकर तेलो निक लागे छैे छी मने अहाके पेड़बे ले छिय अहाँ के करू तेल पेरबेने ‌छिये
न सुनै छीै नेही के तेल लगाले से माथा मजबूत हो जाइ छै
सुनले छियै तऽ हम कहै छियै ने फोनवा राखे जेकरा कुछो काम छै दू मिनट के कर लेबे छै ने ओकरा बाद अहाँ के
ठीक छै कोनो दिक्कत नहि छै आओर बताबै छी कहै अहाँ खाना पीना बनाब छै
जी यहाँ के तऽ खाना पीना बनाब अबै छी अहाँ के खाना पीना अबै छी बनाबे मे
हँ हमरो अबै छी
ऐसे अहाँके खाना पीना मे की की बना लेबै छियै
खाना पिना मे हम बनाबे चावल दाल सब्जी रोटी मीट मछली आओर अंडा
आओर की की बनाब छे अहाँ के तऽ बड़ा नीक नीक चीज बना
सब्जी मे बना ले छी लौक के सब्जी झिगा के सब्जी भिण्डीके सब्जी परवलके सब्जी कटहल के सब्जी आओर बैगनके सब्जी सभके सब्जी बना लबै छी
चीज बना लबै छियै
हूॅं
ऐसे हमहु बना लेवे छीै कोहरा लौका के सब्जी बना लेवे छीयै परोर के सब्जी बना ले छी कोरा के बना लेवे छी भंटा के बना लेवे छी लौका के बना लेबै छियै आओरो चिकेन मटन बना लेबे छी इ समूह बना लेे छी
चली
हुँ लाभ कहै छै ने अहाँके कही घूमेमे चलै छियै
हँ चलै छै
कहां चलै छीयै
सोचै छिय चलै छी मोतिहारी घूमने
जी त कहइ छै ने हमू सोचले तऽ छियै मोतिहारी जायल
हँ चैल छी
जी जरूर
कहै छी मतलब ह मोतिहारी मे कहाँ
अहाँके बताबै किया ने सबसे नीक जगह
सभसँ नीक जगह लागै छै चारिका पार्क सत्याग्रह पार्क नरेगा पार्क
जे तऽ जी तहमे जगह सब जाइ छी हू ह ह हँ ई त बात अहाँके कहै छी नया समबन्ध तऽ आब बनै छियै
हू
कन कथी बनलै से नया मने
चा चाय के पाक‌‌ अभि नया बनै छै बहुत नीक लागै छै ओ
हू ह बा हँ क तऽ बड़ी खुशी भइ हो चिय
हँ अ त एको बेर न अन घुमलियै
की कहै छी
अहां कभी घूमलियए कि न
नयका पार्क तऽ नहि घुमले छी लेकिन पुरानका पार्क सब घूम लैय छीयै
हम तऽ सभ घुम। अहाँ तऽ सभ घूमै छी
बाह त तऽ अहाँके तऽ नीक लगै छी ने
हँ
अहाँके घर और ढला गेले छियै
हँ घर उर सभ ढला गेल छै
केतना रुपैया क ढ़लाइ छी अहाँक घर
एक डेढ़ लाखमे ढलाल छै
बड़ा महगा गड़ी तऽ लेलेे छियै
हँ
हमनी हो तऽ ढलाइ छियै बस दस रुपआ मे ढला जाइ छियै
अहाँके तऽ बहुत सस्ता ढलै छियै
हँ ओ खेलौना वाला घर ढालै छियै ढलबाबै छी अहाँके
ह हम न खेलौनो बाला घर के न ढलबौ चिय
नहि तऽ ओत दस रुपमे कोन ढाल देबइ छै असली घर अहाँक सोचै न छै
ह बे तऽ हम सोचै छी दस हजार मे घर
दस हजार थोड़ी ह ने दस रुप क ने भ
आ हँ
जी
आओर बतबै छी ने मतलब अहाँ आम आम के सीजन चलैत छी तऽ अहाँ अहाँके आम कजा
जी खरिद ले छी बड़ा नीक नीकाम खरिदै छी मालदह किसिमभोग बीजु कोल्पता से बड़े नीक नीक आम खरिदै छियै लेकिन नामे आरो के न पता छै अहाँके अहूके ओरस ई होइ छै
हँ
ह आम आम के तऽ नामे न पता चलै छै
चलि अहाँ से बात क क काफी नीक लगले फेर समय मिलित अहाँ से बात करबै नमस्कार
चलै छि अहो से बात क क बरा निक लगलै समय मिले छै त अह सब बात करै छि